हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हम ह सब ठीक छै हमरा लागैत छै जे जीवनमे सबस पैघ सम्पत्तति धान नहि बल्कि अच्छा स्वस्थ होइत अछि क्यूंकि स्वस्थ शरीर बिना कोनो सुखक आनन्द नहि लेल जा सकैत अछि
बिलकुल जे मनुष्य स्वस्थ रहत तखन ओ अपन परिवार समाज आ अपन लक्ष्य सबक प्रति बेहतर ढंगसँ समझदारी निवासकै
सच कहू तो बहुत लोग धन कमाए मे एतेक व्यस्त जाइत छथि
हेलो
जे अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देनाइ भूलि जाइत छथि
हँ मुदा जखन स्वास्थ्य खराब होइत तखन दुनिआके सब सुविधा बेकार लगै लगैत अछि
हमरा लगैत अछि जे नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवनक सबस पैघ महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
ह बिलकुल व्यायाम शरीरके मजबूत फुर्तीला आ ऊर्जावान बनाबैत अछि
काल्हि आम पार्क में देखलू जे बहुत रास लोग सुबह दौड़ आ योग रहल छलाह
हेलो।
हेलो।
हेलो।
क कलि हम। पार्क मे देखलू जे बहुत रास लोग बहुत सुबह दौड़ आ योग करे रहल छल
हँ, ई बहुत नीक आदत अछि। कियाकि दिनक शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जासँ होइत अछि।
सच कहु तो संन्तुलित भोजन सेहो स्वस्थ रहबाक लेल। बहुत जरूरी अछि।
हँ, शरीरके सही पोषण भेटला बिना। स्वास्थ्य बनाओल नहि, जा सकैत अछि।
हमरा लागैत अछि। जे फल हरियर सब्जी, आ पौष्टिक भोजन। नियमित रूपसँ खयबाक चाही।
बिल्कूल जतेक प्राकृतिक भोजन खायब। ओतेक शरीर स्वस्थ रहत।
काल्हि हम पढ़लु। जे अत्यधिक की खंज फुंड अनेक बीमारी कारण बनैत अछि।
बिल्कुल। ई बात सही अछि। कियाकि मानसिक स्थिति। शरीरक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालैत अछि।
हमरा लागैत अछि। जे मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो बराबर ध्यान देबाक चाही।
बिल्कुल बिल्कुल। कियाकि स्वस्थ व्यक्ति के अधिक ऊर्जा उत्साह। आ आत्मविश्वासक सङ्ग जीवन जीबैत छी।
ई बात बिल्कूल सत्य छै। कियाकि स्वस्थ व्यक्ति ही। जीवनक वास्तविक आनन्द सकैत अछि।
बिल्कूल बिल्कूल सही केहलै। स्वास्थ्य जीवन कऽ आधारशील अछि। आ जे ई मजबूत रहत तऽ मनुष्य अपन सपना पूरा करबामे। परिवारक खुशी बढ़े बढ़ेबा आ सामाजिक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान दे सकैत अछि।
हमरा विशवास अछि। जे लोकसभ अपन स्वास्थ्य प्रति जागरूक बनत। बहुत रास बीमारीसे बचल जा सकैत अछि।
बिल्कूल। कियाकि स्वस्थ व्यक्तिके अधिक ऊर्जा उत्साह। आ आत्मविश्वासक सङ्ग, जीवन जीवत अछि।
सही क़हलिये स्वस्थ जीवनक सभसे मूल्यवान सम। अ सम्पतति अछि जाई बिना सफलता धन। प्रसिद्ध आ सुविधा सभ अधूरा लगैत अछि। जे प्रत्येक व्यक्तिके अपन। शरीरिक आ मानसिक स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखबाक चाही।
बिल्कूल। हमरा लगैत अछि। जे स्वास्थ्क देखभाल एक दिनक काज नै बल्कि जीवन भरि चलनिहाँ जिम्मेदारी अछि।
स्वस्थ रहबाक लेल केवल बीमार से बचनाइ पर्याप्त नहि अछि। बल्कि शरीर आ मन दोनूके संन्तुलित रखनाइ सेहो बहुत जरूरी अछि।
हँ, बिल्कूल। जे मनुष्य रोज थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दैत अछि तो भविष्यमे पैघ समस्या सबसँ बचि सकैत अछि
काल्हि हम देखलु जे बहुत रास लोग सब पार्क मे ध्यान करि रहल छलाह,
बिलकुल बिलकुल एक दिन व्यायाम कयला से फायदा नहि होइत बल्कि लगातार करनाइ जरुरी अछि
सच कहू तो नियमित रूप से पानि, पिवाइन सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत आवश्यक अछि
हूँ बिलकुल एक दिन अनियमित भोजन स पाचनतन्त्र्र प्रभावीत होइत अछि आ अनेक समस्या उत्पन्न भए सकैत छी
बिलकुल एहि कारण ध्यान योग आ सकारात्मक सोचक महत्व ' ओरा बढ़ि गेल अछि,
हँ कियाकि घरक भोजन मे स्वच्छता आ पोषण दुनू रहैत अछि
सही कहलीय मुदा छोट छोट स्वस्थ्य आदतसँ भविष्यमे पैघ लाभ दैत अछि
बिलकुल
कलही हम ऐक डॉक्टर इंटरव्यू सुनलु ओ कहैत छलाह जे बीमारी के इलाज ' से बेसी महत्वपूर्ण बीमारी रोकथाम होइत छै,
हूँ सही कहलिए स्वास्थ्य जीवन केवल बीमारीसँ दूर रहबाक नाम नहि अछि बल्कि शरीरक शक्ति मानसिक शांति सकारात्मक सोच संतुलित दिनचर्य आ खुशहाल जीवनक पूर्ण सघ अछि जाहि पर हम पूर्ण सफलता आ शुशक आधार टीक रहत आछि
बिल्कुल बिलकुल सच कहू तऽ धूम्रपान आ नशा ' आदत स्वास्थ्य लेल बहुत खतरनाक अछि।
हँ ई प्रकृति सकारात्मक प्रभाव उधारन अछि
ई धीरे धीरे शरीर अनेक महत्वपूर्ण अंग के नुकसान पहुँचाबैत अछि
बिलकुल स्वस्थ्य व्यक्ति सामान्यताः बेसी खुशी ऊर्जावान आ सकारात्मक रहैत अछि
बिलकुल बिलकुल काल्हि हम पढ़लु जे नियमित स्वास्थ्य जाँच सेहो बहुत जरुरी अछि
जी बिलकुल नियमित भोजन से पाचन तत्र प्रात
हमरा विश्वास अछी जे प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थक प्रति जागरूक जतय समाज जीवन स्तर बहुत बेहतर सकैत अछि।
हू ई आदत सेहो ठीक नहि अ छै हलो
सही कहलिये जीवन स्वस्थ जीवन केवल लम्बा जीवन जीवा नाम नहि बल्कि ऊर्जावान सन्तुलित खुशहाल आ सार्थक जीवन जीवाक कला अछि जाहि लेल नियमित व्यायाम पौष्टिक भोजन मानसिक शान्ति आ अनुशासित। तिनाचार्य अत्यत आवश्यक अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे स्वास्थ्यक देखभाल एक दिनक काज नहि बल्कि जीवन भरि चलनिय जिम्मेदरी अछि।
बिल्कूल एहिह कारण शरीर नियमित देखभाल। करनाए प्रत्येक व्यक्तिक कर्तव्य होबाक चाही।
हू मुदा ई सोच। ई बहुत लोक सोचै छै जे। अब युवा छै तऽ स्वास्थ्यक चिन्ता करबाक जरूरी नहि छै।
ई आधुनिक जीवन शैलीके एक पै समस्या अछि छै कियाकि लगातार। बेसल रहनाइ स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालैत अछि।
बिल्कूल सच कहूं त। मुदा ई सही नै अछि। कियाकि आजुक आदत भविष्य्यक स्वास्थ्य तहि करैतस
हँ। एहि कारण मोटापा मधुमेह आ हृदय रोग जकाँ समस्या बढ़ि रहल अछि। हमरा लागैत अछि। जे बच्चा सभके बचपन से स्वस्थ तऽ आदत सिखाओल जबाक चाही।
ई आधुनिक जीवनशैल के एक पैघ समस्या अछि। कियाकि लगातार बेसर रहना ह। स्वास्थ्य पर सकारात्मक, प्रभाव डालैत अछि।
बिल्कूल बिल्कूल ई बात सही अछि।
हेलो।
क्यूकि, मानसिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ। पर सीधा प्रभाव डालैत अछि।
बिल्कूल समय पर भोजन समय पर विश्राम। आ नियमित व्यायाम, बहुत जरुरी अछि।
ह हमरा विश विश्वास अछि। जे लोक सभ स्वास्थ्य के प्राथमिकता देत। जीवन बेसी सुखद आ सफल बनत।
हू आ स्वस्थ्य समामाजे एक मजबूत राष्ट्र निर्माित करैत अछि।
सहि कहालिये स्वस्थ्य जीवन। आहाकेँ आधारशिला अधी आ ई मजबूत रहत मनुष्य अपन सपना पूरा करबाक। परिवारक खुशी बढ़ावा। आ समाजक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान सकैत अछि।
बिल्कूल बिल्कूल बिल्कूल सही कहै। स्वास्थ्य जीवनक सबसे मूल्यवान सम्पत्ति अछि। जहि बिना सफलता धान प्रसिद्ध। आ सुविधा सभ अधूरा लगैत छै। तेँ प्रत्येक व्यक्तिके अपन शारीरिक आ मानसिक। सिख स्वास्थ्यक विशेष ध्यान रखबाक चाही।
बिलकुल, बिलकुल। जे मनुष्य र।